ह
हलो हलो, हां, कीअं? हां, राधा स्वामी भण
राधा बढ़िया, बढिया-बढ़िया त राधा स्वामी चयो त मां बि राधा स्वामी थी कयांऊ, जे मां बि राधा स्वामी आहियां।
अच्छा,, राधा स्वामी आहियो? अच्छा- अच्छा ठीकु आ, ठीकु आ हा सुठी ॻाल्हि आ। हा
हा असां बि सत्संग ते वेंदा वेंदा आहियूं।
अच्छा! अच्छा!
हूं हा! वेदाय सत्संग ते सेवा ते? वेंदा आहियो?
हा वेंदा आहियूं! आतवारु ॾींहुं सत्संग ते ऐं छंछरु ॾींहुं सेवा ते उते वेंदा आहियूं हा।
अच्छा ईअ,, विस्पति ॾींहुं न थींदो अथव?
विस्पत ॾींहुं थींदो आ।
हा न विस्पति ॾींहुं न वेंदा आहियो?
वेंदा ई वेंदा आहिन।
विस्पति ॾिहु भी वेंद?
हा- हा विस्पति ॾींहुं, आरि्तवारु ॾींहुं
पोइ हिते छाजी शेवा हूंदी अथव छंछरु जी?
उते ई घास जी, झाड़ू पोछे जी
ईअं ताहां छा करे ईंदा आहियो?
असां मां त झाड़ू पोछा करे ईंदी आहियां, कॾहिं -कॾहिं घास बि कटे ईंदी आहियां। झाड़ू पोछा थी वेंदा आहिनि त, पोइ घास बि कटींदी आहियां।
अच्छा इ
उहा हा हा झाड़ू पोछा कंदी आहियाँ। बाथू बाथरूम जीअं हूंदा आहिन, हुनजी साफ़
हा- हा, हा- हा असांजे हिते बि इहो ई सभु थींदो आ। घास कटण जी हूंदी आहे, बाथरूमनि जी हूंदी आहे
हा हा!
कुझु बि यानी सेवा
हा ॿियो, ॿियो ॿुधायो भेण?
असांजे हिते बि सभु ॾींहं सेवा हलंदी अथव
सभु ॾींहं हा,, सभु ॾींहं हिते बि, असांजे हिते बि हलंदी आहे पर असां वेंदा आहियूं सभु ॾींहं हूंदी आहे पर असां ईअ ॾींहं टे ॾींहं वेंदा आहियूं,, कोई इतफ़ाक़ चोथो ॾींहुं थी वञे त ॿी ॻाल्हि आहे, बाक़ी ह त टे ॾींहं आहे छंछरु, आरितवारु, ऐं विस्पति ॾ वेंदा आहि, हा- हा- हा ॿियो हिते मींहु हा, ॿियो मींहु
हा, बारिश पए थो पए पई हाणे बंद आहे बंद
अच्छा हाणे बंद आहे, असांजेते बि बंद आ!
हा सुबुह पए पई, मंझंन पए पई
हा! हा! अच्छा! बंद थी वई हा।
हा! हा!
हाणे जो मौसम वरी बि, बरसात जो, सुठो लॻंदो आहे न।
पो त रात जो रा राधा स्वामी आहियो। त पोइ चंडु बंडु मञंदा आहियो? ग्यारस?
असां। हा! हा! ग्यारस खे मञंदा आहियूं। ग ग्यारस जो त हाणे। मां विर्तु न रखंदी आहियां ग्यारस ते। ऐं घर में बि मुंहिंजी नुंहं ॿी ॿिए परिवार मां आई त, उह त उह मञंदी आ। न ग्यारस खे। त उहा रखंदी आ। उहा वि्तु रखंदी आ।
अच्छा, न। हांजी, हे पंद्रहें, पंद्रहें ॾींहुं ग्यारस ईंदी आ। जो चांवर न कबाएन।
हा। उहो असां न। कंदा आहियूं। न, न वादा आहियूं। न, न राध स्वामी सब मालिक ते छॾे छॾियो आ।
हा। त तॾहिं थी पुछांव न, की मनंदा आहियो की न, तॾहिं पई पुछां?
न, न, न।
ऐं, सत्यनारयण रखंदा आहियो?
न रखंदा आहियूं। असां चवव राधा स्वामी आहियूं। त त्योहार ई, न कंदा आहियूं। बसि इहे जेके साल जा ईंदा आहिनि न त्यौहार। जीअं थधड़ी थी। तीजड़ी थी। चया चेटी चंड थियो। गुरूनानक जयंती। इहे मञींददा आहियूं असां। इन ते। इहो सभु इननि ते हा। बाक़ी, चंॾ, चंॾ ते ॻुरद्वारे वेंदा आहियूं। हा। नुहं हली वेंद कॾहिं नुहं वेंदी आ कॾहिं मां वेंदी आहियां।
अच्छा।
उहो चंड ते? उह, गुरू नानक देव जी आहे न वाणी मे। त होओॾे गुरुूद्वारे हली वेंदा आहियूं। हली वेंदा आहियूं असां। होओॾे ऐं झूलेलाल
दिल्ली में बि त बाबा जी गु गुरू नानक जी वाणी कढंदो आ न?
की, बाबा जी थोरी न मना कंदा आहिनि। की तव्हां न वञो। उहे चवंदा आहिनि न। भले इन, भले, भले। इंजॉय कयो, भले।
अमृतसर में बाबा जी ख़ुदि न वेंदा आहिनि दर्शन। मथो टेकण वेंदा आहिनि न। जी, वेंदा आहिनि न। मथो टेकण असांजा।
ॾिसी करे ई थोरो हो लॻंदो आ। की हाणे न?
हा। हम ह सभु कुछु आ। असां बि वेंदा आहियूं। अमृतसर व
हा। हा, हा। वब्यास वेंदा आहियूं, त अमृतसर बि वेंदा आहियूं असां। दर्शन करे ईंदा आहियूं। वब्यास वेंदा आहियूं त होओॾे बि वेंदा आहियूं। हा, हा।
हा! मां वेंदी आहियां न हर साल वेन्दी आहियां।
हर साल वेंदा आहियूं। हा। बिवेंदा आहियूं। मंड सेवा हूंदी आ। शेवा ते बि वेंदा आहियूं। अच्छा! ॿियो त्योहार। उनि में इहे राखी, ॻोगड़ो। कंदा आहियो गोोगड़ो?
ॻोॻो न कंदा आहिनियू।
असां बि न कंदा आहियूं ॻोॻड़ो। घोॻड़ो न कंदा आहियूं हा थधड़ी हा तीजड़ी थधिड़ी। इहे कंदा आहियूं असां त्यौहार। इननि त्योहारनि में भई, मेन सूंहं आहे न। सिंधिनि जी त मेन आ, इहे त्योहार सिंधिनि जा त मेन आहिनि, त असांजा वॾा बि मुंजे राधास्वामी न हुअ वॾा चवंदा भली
आप ये कैसी बात कर रहे हो। हा न थधिड़ी त ॾिसो न सभिनि खे वणंदी आ। खाइण बि वणंदी आ, दाल पकवान कंदो माण्हू, मिठी कोकी ठाही पो चेरी कोकी ठाहींदो, दही बड़ा ठाहींदो।
अॻे ॿुध न अॻे अॻे थधड़ीअ में जेन्स वेंसज सींडी चवंदा हुआ की असां हे खाईंदासीं, हाणे या नंढा काथे ता चवनि। हे बि हे बि न खाइणो आ, हे बि न खाइणो आ पो उननि जे लाइ ॼेकी शएं खाईंदा आहिनि न जीअं, फुल्कियूं थी वियूं ह अ पूड़ियूं, पूड़ियूं अॼुकल्ह शरीर खे नुक़सान तियूं करनि न। चवनि ता तरे त रखूं त, चवनि ता की हा दाल पकवान वरी बि खाॼे तो हा अऊं जीअं असां छा कंदा आहियूं फुल्कियूं घुराए रखंदा आहियूं पो हुने यो पाणी आलू उॿारे रखऊ पो उहो, थधो, थधो थी वियो न, हा पो फुलकी उननि में ख़ुशि हा उहो खाइनि, अऊं ज्यादातर त पूड़ियूं असां न तरींदा आहियूं।
चङा माण्हू फुल्ला बि सेके रखंदियूं आहिनि, ॿारु न खाईंदा आहिनि त उनखे भेल ठाहे ॾींदियूं आहिनि।
हा कोकियूं जीअं ॿी हिसाब जी ठाहियऊ भई जीअं भई वधीक बि ठाहे करे कएजे छा, कोई न खाए हिसाब ॼियूं ठाहे करे, हा पो हिसाब, हिसाब जी ठाईंदा आयूं, आ। हिसाब जी ठाहींदा आहियूं, अऊं पो जीअं जंहिंजी अॼुकल्ह जी पीड़ी आ, की हिननि खे अॼुकल्ह हो खपनि चाउमीऩ डोसा, ढोकला त पो उननि खे उहे पसंद आहिनि। हे कोकी-कोका खाइनि ई कानि ता। पो घटि ठाहियूं, पो उननि जे हिसाब सां ॼेको खाईंदा आहिनि त उहो असां घर में ठाईंदा आहियूं थोडो थोडो करे, असां न, असां न कंदा आहियूं। न कंदा आहियूं, न न चवंदा आहि। त चङा माण्हू कंदा आहिनि जंहिंजा मर्द चवंदा की भई असां न खाईंदासीं त छा करे, कंदियूं न। पर असांजे घर में भई मर्द खाई वठंदा आहिनि।
न असां फुलको न पचाईंदी आहिन, जीअं खिचड़ी अऊं आलू करे छॾींदी आहिन, खिचड़ी
कंदा आहियूं फुल न फुल्को छा असां हुन ॾींहुं जीअं थधिड़ी जे पचण जी जे ॾींहुं फुल्का बि पचाए रखंदा आहियूं, असां छह सत पो हुने में टमाटे जी चटणी बि ठाहियऊ, पो टमाटे जी चटणी अऊं फुल्को खा त मज़ो अची वञें। ॿेए ॾींहं ते थधी, पाण फ्रीज हा। ब उहो बि असांखे सुठो असां फुल्का ज्यादातर पचाईंदा आहियूं, छोजोकी फुल्के सां जेंट्स चवंदा आहिनि असांखे पुडी न खपे।
मूङनि जा फुलका, मूङनि जी दाल जा फुलका
हा उहे ठा उहे घट ठाहियूं असां पराठा चवंदा आहिन न हैवी लॻंदा आहिन। ही फुल्को बचल हा फुल्का पचाए रखंदा आहियूं।
हुते जी चटिणी ठाहे रखो त ठीक थी वञे।
चांवर बि पया हूंदा आहिन चांवरन सां बि ॾही ऐं ॾाढी शयूं थी वञन भींंडियूं ठाहे। करेलो ठाहे ॾिसो हिक ॾींहं जे लाए केॾो ता असां ठाहे रखंदा आहियूं।
सॼो ॾींह सुबह खां वठी लॻंदो आ हे ठाहे हे ठाहेणो आ हो ठाहेणो आ पो ॿे ॾींय ते बस खा खा कर।
खा खा खा पर ओतरी न वणंदी तई।
ॾींहं गुज़री वेंदो आ ईअंई।
हा सही ॻाल आ ॾींहुं गुज़री वेंदो आ हा।
हा
ॿियो ॿुधायो? ॿियो जन्माष्टमी मनाईंदा आयो? हा हा हा। हा ॿुधंदायूं ॿुधण वेंदा आहियूं आहे असांजे हिते पासे में महाराज पंडित हा ब्राह्मण आहे ब्राह्मण हा ॿुध हा ॿुधाईंदो आ कथा तीजड़ी बि ॿुधाईंदो आ अऊं अऊं तिजड़ी ॾींह अऊं हुनजे ॾींह
तीजड़ीअ में हिते हो झूले में वियारींदा आहिन तां?
हा हा विहारींदा आहिन हा।
हा चवंदी आ न तीजड़ी माता हिंदोड़े में लुॾे। राॼ पूजेे राज सां जोगी पूजेे जोग सां
हा हा हा चवंदो आ हो ब्राह्मण पुॼराईंदो आ न। भीयंदो आ न उ चवंदो आ अऊं असांखे गोलो फेरे करे अऊं बीयंदा आहियूं।
हा असां भी हिते हम्म
अऊं जन्माष्टमी मनाईंदा आयो?
जन्माष्टमी न कंदा आहियूं बाक़ी इहो आ की टिकाणे में छा की रखजंदी आ नंढा ॿार कृष्ण भॻवान ठही करे अऊ नचाईंदा आहिन।
अच्छा हा हा
उते टिकाणे में याने थींदी आहे।
हा असां हिते वरी रखंदा आहियूं जन्माष्टमी असांये हिते मां न रख खंदी आयां मां न रखंदी आयां। मुंहिंजी नूंअ रखयई मुंहिंजी बेटी हूंदी ही हाण त शादी करे वई आ पेहरयों उहा हूंदी हुई त उहा रखंदी ही विरत पो आरती चंड्र जे लाए कोकी जेकी थदड़ीअ वारी कोकी हा थदड़ीअ वारी कोकी हिक बचाए रखंदा हासि तीज हिनजे लाए। जन्माष्टमी जे ले भी पो उन खे खीर में भोरे करे अऊं ठाहींदियूं एन न।
त असांजे हिते त हो हो वंगी विझंदा आहिन या चांवर खीर में विझी करे उनहे सां अर्ग ॾींदा आहिन।
केमें न उहो त हुन में न तीजड़ीअ में। हेॾे हिनमें जें जन्माष्टमी ॾिय ॾी। जन्माष्टमी जे ॾींह जन्माष्टमी जे ॾींहं उहो चंड्र ते ईअंई ॾीं अर्ग ॾींदियूं आहिन। कोकीअ जी। कोकी अऊं खीर में मिक्स करे अऊं अर्ग ॾींदी आंया।
बाक़ी टीजड़ीअ में न चांवर खीर में विझी अऊं थोड़ी उहा वंगी क
उते विझंदा आयूं हा।
हा।
इहा इहा अर्ग ॾींदा आहियूं अउं बाक़ी हेॾे ईअं कंदा आयूं मुंहिंजी गुड़िया रखंदी हुई हर साल, वरी पो उहा शादी करे वई त पो मुंहिंजी बहु आई त चवंदी मम्मी मां रखा, मां रख भले। वरी हुअ हा हा, पो रखंदी आ रखंदी आ, पो वरी वरी मुंहिंजो प्रैगनेंट थी वई, वरी बाबू आयो, पो चवंदी हुयस हाणे हाणे रखे स अढाई साले थी वियो हाणे रखे सघीदी त, भले रख सदाई, असां असांजे हिते मना ई न कंदा आहियूं।
ऐं हो तहां जे त कंदा त उ जो पली डोडो न ठाहींदा आहिन?
पली डो, अच्छा! न उह सॻड़ा असां खल छोड़ में न न, असांजे जीअं वॾा जीअं चवन न त उहेइं वरी ऐं महालक्ष्मी बि हा हा, न उहो न कंदा आहियूं। हा हा, पर असांजे मुंहिंजी ससु ससु जीअं चवंदी जीअं भई कराईंदी असां उएंई कंदा आहियूं, उनजी राह ते हलंदा आहियूं। हाणे त आहे कान, पर जीअं असांखां करायईं पहिरे असां उन जीअं हुअ कराईंदी, असां उन ते हलंदा आहियूं। जेके जेके कराईंदी उहे ई कंदा आहियूं।
कुंआरी हूंदी हुयम त मुंहिंजे, मुंहिंजे पैकन में न कुछ भी न कंदा थव कुछ कुछ भी न कंदा आहिन
हा!
हा ऐं हिते शादी करे आयम, त इहो सभ ॾिठो आ, हाणे त पो सभ कंदा आहियूं।
असांजे हिते वरी छा हूंदो हो, मुंहिंजे पेकन में कंदा हुया। सभ, त उते सभ ॾिठो। ॼेठ पूॼीदियूं आहिन ॼेठ वारो महनो हूंदो, ॼेठ पूॼीदी हा। ॼेठ पूॼींदी हुयूं,, पो जॾहि हिते आयम चवंदिम हिते त कुछ कुछ नथा मल्हाइनि। हे कुछ नथा करन! पो मम्मी खे ॿुधाईंदी।